हेलो हेलो
हेलो हँ हेलो
हँ अहाँके आबाज जाइया हमरा हेलो
हऽ हेलो
अच्छा तऽ हँ हँ बोलैय छी हेलो हँ तऽ आइ हमरा सबके टॉपिक छियौ छठ पूजा
अच्छा
ठीक छै तऽ हम किछ हम किछ कहैके ल लेल चाहै छी छठि पूजा पर
अच्छा
हँ तऽ कहि सकैय छियै जे हू बिहार मतलब हमरा सबके छठि पूजा बिहार विविधता के मतलब एक देश छियै जेकि एतय अनेक धर्मके धर्मके संस् कृति आओर परम्परा के संगम देखैके लिए मिलै छै एतय जे छै छठ पूजा तऽ जे मनायल एक त्यौहार छै जेकि केवल एकसँ कहि सकैत छियै जे आ मतलब धार्मिक अस्था आस्था के प्रतीक छै छठ पूजा जे कि सामाजिक एकता संस् पृतिक विरासत और परिवारिक प्रेम के भी एक संदेश दैय छ्य एकर प्रमुख त्यौहार भए गेलै मतलब छठ पूजाके विशेष स्थान छै जे कि छठ पूजा मुख्य रूपसँ हमरा हमर बिहार झारखण्ड पूर्वी उत्तर प्रदेश आओर नेपालके तराई क्षेत्रमे अत्यंत मतलब बहुत बढ़िआँ सँ धूमधाम से आस्था साथ श्रद्धा ओर भक्ति के साथ मनायल जाइत छै ओर कहि सके छिये जे आइ जे छै ई पर्व भारत के अनेक राज्य तथा विदेशो में मतलब दोसरो देश में मनाओल जाइत छै जे कि भारत के द्वारा भी मतलब बहुत बहुत बड़ा उत्साह मे से मनाल जाइ छै आब अहाँ किछो बाजू छठ के बारे मे
तऽ छठ पूजा जे छै ने। कोन भगवान के पूजा करल जाय छनि अहा सब के मालूम ये
हँ हँ सूर्य भगवान के पूजा करल जाइ छै छठ मे
हँ। आ छठ पूजा मे जे छै ने सूर्य भगवानके तऽ पूजा करबे करै छिये आ छठिओ माताके जे छै ने आराधना करै छिये ओना ई जे छै बिहार मे तऽ महान पर्व छै ई जे छै ने प्रकृतिक कहैके मतलब जे छै वातावरण के जे छै कृतज्ञ व्यक्त करै छै सूर्य देव के जे छै सुख समृद्धि स्वास्थ्य के कामना करै छै आदमी ओकरा तऽ लम्बी आयु खातिर के जे छै कामना करै छै ई पर्व जे छै ने। स्वच्छता अनुशासन संयम ओर कठिन तपस्या के जे छै ने अनुपम उदाहरन मानल जाइ छै। छठ पूजा के इतिहास जानै छियै
हँ जानै छी हम छठ पूजा के इतिहास हँ। कहै छियै कि जे छठ पूजा छठ पूजाके जे इतिहास छै मतलब बहुत प्राचीन छलै एकर उल्लेख रामायण ओर महाभारत जेहन मतलब जइसन प्राचीन ग्रन्थ मे भी मिले छै एकर मान्यता छै कि जब भगवान श्रीराम और माता सीता चौदह वर्ष मे के वनवास पूरा केर कऽ अयोध्या लौटलै रहै तब राज्यके सुख समृद्धिके लिए छठ देव मतलब सूर्य देवके पूजा करैत करल गेलै रहै।
अच्छा
हँ और केह सकैत छी जे महाभारत मे भी एकर वर्णन मिलैत छै। हम छठि पूजा के जे कि दानवीर कर्ण जे छै मतलब प्रतिदिन सूर्य देेव के के अर्चना मतलब आराधना करैत रहै जेकि मत मतलब ओ जे छै जलमे खड़ा भए कऽ सूर्यके अर्क दै दैत रहै। और इएह प्रकार द्रौपदी भी मतलब द्रौपदी भी बहुत कठिन परिस्थिति सँ मुक्ति पाबैलेके ने छल मतलब सूर्य भगवान के उपासना करै के लियै केर कऽ अहाँ किछो बाजू छठ के बारे मे हमरा सबके बिहारके जे पर्व मतलब पूरा मतलब सबसे अ कहि सकै छियै महापर्व छियै एक छैठ अहाँ किछो बाजू ओकर, ओकर बारे मे बाजू
कठिन तऽ छेबे कलै आ ई जे छै ने छठ पूजा जे छै चार दिन के जे छै ने कठिन अनुष्ठान रहै छै। एक दू दिन के ने बल्कि जे छै पूरे चार दिन के जे छै ने महानुश ठान रहै छै अय दौरान जे छै ने व्रत राखे वाले श्रद्धालुओ के व्रती या कहल जाइ छै व्रती कहल जाइ छै। एहि चार दिन के दिनचर्या बेहद कठिन कठिन रहै छै प्रथम दिन जे छै ने नहाय खाय रहै छै नहाय खाय ते जनै हेबै एकर शुरुआत जे छै ने कार्तिक शुक्ल चतुर्शी के होइ छै नहाय खाइ होइ छै अय दिन जे छै ने वर्ती नदी तालाब या कु कुआं के पवित्र जल से स्नान करे छै ठीक छै एकर बाद पूरे घर ओर मे तो खाना बनबै वला घरके अछे तऽ बढ़िआँ सँ साफ सफाइ करै छै ये दिन भोजन मे विशेष से कद्दू कद्दू जानै छियै अहाँ सबके कि नै लौकी जकरा कहे
हँ हँ सबसे पहिले नहाय खाय हइ छै हाँ
हँ चनाके दाल अरबा चावलके भात आब भोजनमे केवल संधा नमकके जे छै ने उपयोग करल जाइत छै आ व्रती के भोजन ग्रहण करे के बाद ही परिवार के अन्य लोग भोजन खाइते आ दू खरना के बारे मे अहाँके कुछो पता यो
हँ पता यो
हँ तऽ बताबु थोड़ा खरना के बारे मे
हँ मतलब छठ पूजा जे छै ओहिमे मतलब एक कहि सकैत छिय कि अ प्रमुख मतलब चीज मे सँ खरना भी आबै छै जेकि छठसँ एक दिन पहिले मनैल जाइ छै। ओइमे जे कहि सकै छियै जे मतलब हमरा सबके मम्मी या जे करै छै छठ पूजा ऊ जे छै खरनाके दिन मतलब पूरा दिन उपवासमे रहै छथिन। ओइके बाद रातमे मतलब प्रसादी चढ़ाबै छै खरनामे मतलब प्रसादीमे खीर सोहारी केला ई सभ चढ़ै छै जेकि बहुत नीति नियम से एकरा बनैल जाइ छै मतलब कहल जाइ छै कि कुछ भी एक अइमे खराबी नै होना चाही नहि तऽ ओकरा मतलब कहि सकै छिये कि अशुभ मानल जाइ छै तऽ खरना बहुत एक महत्वपूर्ण मतलब निभाबै छै छठ पूजासँ पहिले। तऽ अच्छा से मतलब दिनमे मतलब पूरा दिन उपास उपास रहय पड़ैत छै फेर राइत पूजा कए क सब प्रसादी वरसादी खाइ छै ओइके बाद मतलब ओ जे जे छठ करै छथिन हमरा सबके मम्मी तऽ ऊ मतलब प्रसादी खाइ छै। ओइके अगिला दिन भऽ कऽ मतलब फेर तऽ छठ पूजा तऽ जानते हेबै कि दूइ दिनके पर्व छिये एगो सन्ध्या के पर्व होइ छै एक सुबहके पर्व होइ छै तै सुबह मतलब दू दिनके पर्व होइ छै सध्याके सन्ध्या के पर्वमे की होइ छै कि ओइमे भी पूरा दिन फास्ट रहै छै मतलब पूरा दिन उपासल रहै छै ओइ के बाद शाममे मतलब सभ आदमी सब मतलब तैयार वैयार तैयार सब भैय कऽ सभ घाट पर जाइ छै और ओतऽ हमरा सभके मम्मी जे भी मतलब करै छै ओतय जा कऽ मतलब धार मे अ मतलब सूर्य देवता के आराधना करै छथिन और पूजा करै छथिन और की मतलब खड़ा रहै छै धार मे। फेर ओइके बाद मतलब कोलिया सभ होइ छै जे होइ छै ओ उठाबै छै। फेर मतलब अहिना फेर आइब जाइ छै फेर घाट पर से फेर ओकर बाद सुबहमे भी अहिना होइ छै सेम प्रक्रिया होइ छै। फेर मतलब हाँ सुबहमे की होइ छै सुबहमे सभसँ महत्व ई राखल जाइ छै छै जे कहि सकै छियै जे कि हमरा सभ जे छै ने चाइर पाँच बजे तक घरसँ निकैल जाइ छियै आओर जब तक सूर्य नै निकलै छै जब तक सूर्य नै देखाइ पड़ै छै तब तक बिना सूर्य देखल बिना मतलब हम पूजा नहि कए सकैत छियै तब तक मतलब खड़ा रहय पड़ै छै धारमे जब जहिना सूर्य निकलै छै तहिना सभ प्रणाम कए कऽ फेर मतलब जे होइ ए-छै मतलब कोलिया उठाबै छै धारमे फेर ओहिके बाद सबकुछ समाप्त कए कऽ घर आबै छथिन
अच्छा
हाँ आओर कहै छी कि जे मतलब छठ पूजा जे छै आधुनिक समयमे छठ पूजाके की महत्व रहै कि कहि सकै छियै की छठ पूजा जे छै ने केवल बिहार आओर पूरा भारत तक सीमित नहि छै ई दिल्ली मुम्बइ कोलकाता पंजाब गुजरात महाराष्ट्र असम आओर देशके अन्य राज्यमे भी मतलब बहुत उत्साहसँ मनायल जाइ छै जेकि विदेशमे रहैवला आ-अ-जे छै भा- मतलब जेनाकि कोइ भारतके छियै आओर जा कऽ विदेशमे बैसि रहल छै तऽ ओ भी मतलब छठ पूजा बहुत उत्साहसँ मनाबै छै जेनाकि कहि सकै छियै अमेरिका कनाडा ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया आ नेपाल मतलब सहित देश जे छै छठ पूजाके मतलब आयोजन करै छथिन आओर कहि सकैत छी जे सरकार आओर स्थानीय प्रशासन भी घाटके सफाई करै छै प्रकाश मतलब ए-प्रकाशके व्यवस्था करैत छथिन सुरक्षा आओर मतलब चिकित्सा सुविधाके व्यवस्था करै छै ताकि श्रद्धालु मतलब सुरक्षित रूप स पूजा केए सकी अहाँ किछो बाजू छठके बारेमे
देखियौ छठ पूजामे समाजिकमे जे छै ने समाजमे जे छै समर्थ आओर परिवार पर्यावरणके संन्देश एहि प्रकार छै किछ मतलब कहैके मतलब ई छै जे एकर लाभ की छै एकर लाभ जे छै हम बतबै छी लाभ ई होइ छै ई छठ पूजा केवल एगो धार्मिक अनुष्ठाने ने छै ई एगो महान सामाजिक पर्यावरण के भी सदेश देै छै ठीक छै
हूँ
आ-ए-एहि महा पर्वमे छै ने अमीर गरीब ऊंच नीच के कोनो भेद भाव नहि होइ छै घाट पर राजा आओर रंक दुनू नो एके साथ एके पानीमे खड़ा हयके सूर्य देव के आराधना करे छै पूजामे इस्तेमाल होय वला बाँसके सूप मिट्टीके चूल्हा समाजमे शोषित समाज के शोषित आओर शिल्पकार वर्ग के जे ऐं द्वारा-द्वारा बनायल जाइ छै एकर सामाजिक एकता आओर आत्मनिर्भर के बढ़ावा दै छै दोसर चीज स्वच्छता आओर पर्यावरण संरक्षण छठ पूजा से कई दिन पहिले ही लोग अपन मोहल्ला आ सड़क आओर जल नदिआर तालाब के साफ सफाई मे लोग जुट जाइ छै घाटके पुल से लाइट से मतलब बेहद खूब तुरत बनबै छै एते एहिमे प्लास्टिक या रसायनके प्रयोग नहि करै छै
पुरी तरह प्राकृ- की कहु चीज हाँ जेनाकि मिट्टी भए गेल बाँस भए गेल पीतल के ताम्बा के ताजा फल भए गेल उपयोग करल छै य ई तोयार हमरा जे छै ने नदी और जलाशयके सांप रखै के लिए प्रेरणा दै छै हमरा त खूब नीक लागै या इ तां अपन बिजनेस आँ-आँ बनबु केहन लागे या अहाँके डायमंड बनबै मे
हाँ कहि सकै छियै कि छठि पूजा जे छै एक मतलब हमरासभके पूरा बिहारके महापर्वमे सँ एक आबै छै जेकि छठि पूजा मतलब सभके ओकर रहैत छै कि इन्तजार रहैत छै छठि पूजा के मतलब बहुत अच्छासँ धूम धामसँ मनायल जाइ छै आओर एहिमे कहि सकै छियै प्रसादीके रूपमे जे छै सबसँ महत्वपूर्ण छै कि ठेकुआ चढ़ै छथिन हमरा सब सबके मतलब छठ पूजामे जेकि छठ पूजा के ही दिन बनायल जाय छै की छे मतलब ठेकुआ पूरी ई सब आओर फल सभ भी मतलब छ-छठि पूजामे चढ़ाएल जाइ छै आओर कहि सकै छियै कि एक ई आस्थाके पर्व छियै ई जे छै हमरा मतलब एक इमोशन भी ऐ-ई पर्वमे हमर इमोशन भी एक बहुत मतलब बहुत बड़ा अथी भागेदारी निभाबै छै इमोशनके भी साथ मतलब एक पर्वके पूजा करल जाइ छै छठ पूजा आओर मतलब कहि सकै छियै जे मतलब बहुत अच्छा सभसँ मतलब हमरा त बहुत बढ़ियाँ बहुत बढ़ियाँ लागै आ मतलब जतेक भी पर्व आबै या हमरा सभके सभसँ बढ़ियाँ छठेके के लागैए मतलब इन्तजार रहै या छठमे मतलब सभ कुछो मतलब अच्छा अच्छा मतलब पकवान भी बनै या फेर घाटपर जाइ छियै हमरा सभ मतलब हमरा सभ के भी जैसे की अ- कहै छियै कि मम्मी सभ जे छै हूँउं जेनाकि सूर्य भगवानके आराधना करै छथिन पर नमस्कार करै छै मतलब कि ओकर बाद फेर हम हमरासभ भी मत- -लब धारमे जाक अर्घ दै छियै सूर्य भगवान